आ जौ
हँ प्रिया राम राम करै छियै।
राम राम दीदी की हाल -चाल ठीक छैय अपन-
हमरो सब नीक छै घर परिवार मे सब निक छथिन। अ खाना पीना भऽ गेल की?
हँ
अँ कते दिन से भेंट नै भेल अछि तऽ सोचलियै आहाँ से बात कर लेबे छियै। हेलो
की हाल- चाल गे कतेक अँ। निक हाल- चाल बहिन आहाँके सुनाउ आहाँ कतेय गायब रहै।
आर की कहि बहिन हम तऽ घरे पर रही ई। सोचि रहल छली जे कतहूँ। घुमे लेल जायब ई शनिवार के कतहु मन्दिर घुमे लेल की।
आहाँ ई तऽ बहुत नीक विचार छी हमहुँ बहुत निक- पता मन्दिर जाइके विचारो छी।
अच्छा सो सोचि रहल छेलहुँ जे। अपना उच्छेद। भगबती स्थान बेनी पट्टी या। दरभंगा लेल जाय की आहाँ कतऽ जेएब चाहत छौ?
छठ भगवती स्थान बहुत नीक रहै ओतेै महाकवि। कालिदास के सिद्धि भेटल छेलहुँ ते जाकर मनके बहुत शान्ति भेटल देत।
हँ ठीके कहै छी। तखने उच्चैठ भगवती मन्दिर तय रहल। कते बजे निकलब?
जल्दीए निकलल नीक रहत धाम- नै होयत आ दोसर सेहो निक जैन कऽ। भऽ जायइत भोर के छ बजे ठीक रहत।
हँ ठीक छे बजे एकदम ठीक छौ। हम आहाँके घर पर आय जायब। ओतेैसे हमसब गाड़ी से निकलब।
बाबा करै से। लब लेब आहाँ बस अपन के तैयार रखब।
ठीक छौ तऽ शनिवार के भोरमे- तऽ पक्का रहल हमलोग साथ मे चलब ठीक छै। अच्छा बहिन एकटा और बात- पूजा के थाली मे फूल अक्षत आ सिन्दूर स- हम रखी लेब अहाँ ओत्तै चढ़ाइ लेल पेड़ा या लड्डू ले लेब की?
हँ ओ छै त भगवती के पेड़ा बहुत नीक लागत। हम रास्ता मे मन्दिर के बाहर सँ पातल- पातल गरम गर म पेड़ा आ ओतय के प्रसिद्ध मखान के प्रसाद पत्ता लेब।
एकदम नीक आब भोर मे निकलब तऽ भूख सेहो लगत रास्ता मे। कतहू नीक होटल देखी के कचरी मुरही आ चाय पी लेब।
अाँान आ मतमे बोतल मे
हँ इ बहुत जरूरी अछि गर्मी के दिन छो तऽ पानी साथ रखबक नीक रहत गाड़ी के केते भाड़ा लगत से कुछु अन्दाजत अछि?
तर् तीच सम ओ कहलखिन जे ओ अपन ए कम्मी के गाड़ी रखलथि हें। के हम सब आपस भाड़ा आधा- आधा बांटि के
हँ इ त बहुत नीक भेल केनो दिक्कत नै होतै। तखन
कैसे मकडौ कि जा कोनो सी जा कोनो आओर स च त
हम नै बहिन एहि बेर हमसब दुनू गोटे चली ही चली। आराम सँ गप- सप करैत दर्शन करब बेसी भीड़- भाड़ भेल पर समय कम भेटायत छौं।
की कहै छी तैं सब बात बता रहल हँ। शनिचर के भोर मे छे लगे अहाँके दुआर पर आबि जायब।
ठीक छै बहिन हम तैयार रहब। अब हम घर के काज के ले शनिच्चर के मिलब फोन करब अहाँ से। ए बहिन हमसब उच्च भगवती स्थान पहुँची गेलहुँ देखू केते नीक आ भव्य दर्शन लगै छैन।
नै बहीन एहि बेर हमसब दुनू गोटे चली ठीक छै बहिन हम तैयार रहब आब हम घर के काज मे लीन छी शनीचर के भेटायब।
अच्छा। । ।
की कहे छी।
कुछ नहि बैठल छियै तऽ। आ देखू ने ए बहिन हमसब उच्च भगवती। ती स्थान पर पहुँची गेल अछि देखू कते नीक आ भव्य महल अछि। । । मन्दिर के देखी के मनगद।
हँ हँ बहिन मन्दिर के देखी के मोन। तऽ भऽ गेल भर के। समय छै तहियो ततेक भीड़ छै। कते सुदर सां घाटी के आवाज आबि रहल छै।
हँ पहिने हमसभ ओते। चापा कल्पा हाथ धो कर लेब ओकर बाद। फूल प्रसाद के दुकान। सपेड़ा आ अड़हुल के फूल लेब ठीक छै।
ठीक छै। हँ चलू न दुकान एक किलो। बढ़िया पेड़ा आऔर दूटा सुन्दर माला द दियौ।
हँ देखू मन्दिर के कते नीक द्वार छौ चलू। लाइन मे लगी जाइ छी।
ओतय देखकह। वेदिका पर मह कवि कालिदास कर मसि। ।
हँ एकदम सच कहलहु बहिन जय माँ उ। उचेठ भगवती। सब पर अपन कृपा बनाओ रखब माँ हमर। मिथिलाञ्चलके खुशहाल बना रखब।
जय माता दी न कस सहली आ परिवार। केमनी खराब ख।
। । दर्शन क के आत्म तृप भ गेल इ सिंन्दूर के टीका कते निक लग। लागि रहल छी।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
कत सामने देखू तल ततल जक कच। ।
हँ चलू ओते बेसी के पेट भर के नास्ता करल। करैत छी ओकर बाद कनि मंन्दिर के पाछू तालब आ बगीचा घूमब।
पास्ता तऽ बहुत स्वाद छल आओर। त त बहुत आदाम स। बादे सेिर घर वापस छलैया।
हँ बारह बज रहे छै दुपहरिया भऽ जायत ड्राइवर भैया कतेै छी आब गाड़ी घर के रास्ता घुमबथिन
रास्तामे हमसब गाड़ी के नीक नीक मैथिली भगवती गीत सुनेब जगत और नीक दिन बहुत नीक
धन्यवादके की बात छौ बहिन अहाँ साथ रहली तखन तऽ कते नीक से दर्शन भेल घर पहुँची के नीक से आराम करब ठीक छै
हँ बहिन बउओ अपन आबि गेल आ ओत उतेर जाए छी
ठीक छौ प्रिया नीक जकाँ रहब फेर फोन करब गप्प करब गोरलगै छी
खुश रह बहिन
ठीक छै तब हम रखै छियै
ठीक छै हँ फेर भेटायब
ठीक छौ
ठीक